ओ
हेलो देखी देखेयो ने पूरा घर में कचरा कऽ देलक दुनू मिल कऽ आब कनी पोछा लगब पड़त
हाँ त बच्चा सब पर नहि धान ध्यान देबी त इएह सब होइ है
पूरा आइसक्रीम एक क सब उ अथी वाला खै नय आबे छै लकड़ी वाला जे लागल रहैय बर्फ वाला से नय खाय आबै छै
सब चुआ सब लस लस लसलस क लै छै
आ दोकानं मे जा क उएह बला कटोरा वाला लैते ने त कटोरा वाला खा ले छै एहि वाला खायत नहि पूरा
इह एनाहिते हमरो बौआ करै छै एना से
हाँ आ एकरा सब के दोकान द देबै तऽ पूरा दोकाने खरीद लेत बदमाश सब छै
मन भरे है बच्चा सबके
आब आब हमरा महीना भ गेल या चादर पर अलग गिरा देलक हा नीच्चाँ में अलग गिरा देलक ह आब ओकरा पोछि रहल छी फेर साँझ के टाइम भऽ जेतै साँझ देखाबै के रहतै ने संझ्या बातीकरै के
हँ हँ आओर सब कहैय ने त अभी त आम के सीजन छै आम पर अहाँके नीक लगैया
हमरा फेवरेट हमरा आ मतलब फल कोनो पसन्द नय य लेकिन आम हमरा बहुत पसन्द ये
अच्छा
हँ मतलब हम कोनो फल नय खायब लेकिन आ जेना कोनो फल नहि खायब तेना आम को छोड़बो नहि करब घरमे ककरो नय मिलत हमर हमरा हाथ मे आबि जायत त
हमहुँ सब खाइ छी नीक लगे हम हमरो सबके आजे त अभी बुझियौ त दू बोरा हमरा सबके टुइट क‌‍ एले हे गाछीमे सँ
अच्छा अच्छा न त हमरा सबके गाँवमे तऽ छै आम लेकिन गाँंव के जाइ छै एखन पटने मे रहै छी पटने मे छी त गाँव मे त अपन हुनका जे गाममे रहल से खेलक जे नहि रहल मतलब यहाँ सबके एक सझिये छैन पेड़ सब चच्चा सब के त फेर जे अपन बेचा जाइ छैन जे ककरो अपन गाछ द दै छथिन त अपन ओहे खेलक
हँ हँ त नहि रहला पर त इहे भ जाय है ना
हँ त हमसब त एतै मतलब पटना मे जा पटना मे त एखन खरीदे खरीदे क खाइ छी
हँ हँ
हँ कैसे कर देे ऐसे करदें आजा आउर सब कहियौ तहन
हँमहुं येह किचन मे एली है कछु या एक दूगो बर्तन सब छै उहे सब ठीक करे छियै
ह हमरो राखल छै जाइ छियै एकरा फेर छोटकी एलै हन बौआ बियाल एकरा भरि दिन बुऐ छूटल जाइ छै एकरा एके गो कबिते आबै छै बुआ पीना है बुआ पीना है खाना खाना पीना नहि खायत खाना जेके
ओ हँ ओँ
आउर कहियो तहन राइत मे कथी बनेब अम तु बादमासी नय कर
रैत मे देखियौ न कोई आदमी छथिन नै हम दुइये आद छिय हमर ई ट्रेन ह और पापाजी भी हमर दुनु आदमी बजारे गेलखिन आठ बजे रैत मे ट्रेन है
अच्छा अच्छा
कलकत्ता के काल्हि कलकत्ता पहुँचतथिन फेर ओतयसँ प कऽ दिन भरि कलकत्ता घुमतथिन फेर शाममे पकड़तथिन तऽ उड़ीसा ख जेथिन सैह कते देर है क्लास मे तऽ बुझियौ के हम ई गेलखिन हँ तऽ ओहि चलते देवर एगो बाजार रहै छथिन तऽ ओ एलखिन हे घर पर ई जेथिन तऽ फेर मतलब दु दोकान बंन्द करे मे नई बने है ने बड़ फोन पर फोन आबऽ लगे है फोन मोबाईल पर ओहिके चलते देबरमतलव एल खिन है ओतयसँ कि ई नहि रहतथिन तऽ ताले दोकान पर उएह बैठतथिन
तऽ बुझियौ कि दू दूटा लोके छियै हम उहे देवर एलखिन हँ तऽ दू आदमी छियै घर मे
अच्छा अच्छा आ सासु माँ एखन ओम्हरे रहथिन ननैद ओतऽ नऽ
छियै हँ नई ननदे एतऽ आयल छथिन ओ मुम्बई छलखिन हँ तऽ अथि के डिलिवरी के सा मतलब टाइम एलै तऽ ओ चलि एलखिन एतऽ
अच्छा
मतलब हमर सबके जे घर छै बाजार मे
हँ हँ
तऽ उएह अभी ओते छथिन अभी एगो बेटी छलै पहिले से आ बुझियौ तऽ
अऽ लेकिन एगो के बेटा बुझत तऽ नीक रहै ने किया कि क नीक
हँ तऽ ई पहिले से छले ते एगो अलग हो जेत त कनी आदमी अरे पूरा पानि मे चैल गेल हैत तऽ उएह अभी ओतहि छथिन हिनकर उड़ीसा मे बुझियौ दोस्त छथिन हुनकरे भाय के साथ ई छै तऽ ओ दोस मतलब जे ईहा गाँंव मे इनकर बहिन के शादी भेलै इनकर शादी भेलै तऽ सबमे उ आएल छथिन
अच्छा अच्छा तऽ उएहमे जाइ छथिन ईसभ ने
ओहि चलते बुझियौ तऽ खाली मतलब हमर मम्मी जी के आइ टिकट छले हा लेकिन पपो जी के मोन छलै तऽ उहो तैयार भऽ गेलखिन हे
हू हू
कहलथिन कोनो बात न फाइन दकऽ चलि जेथिन अपन उऊहे
अच्छा हँ
हँ
तीनो आदमी बुझियौ रातिमे ट्रेन हे तऽ ओतय जेयथिन आ घर पर बुझियौ हम आ देवर - देवर आयल छथिन हमर ऊ छथिन बस आम हय आम हय तऽ ओते सब्जी उब्जी हुनका। नहि पसन्द कुछो पड़े है, तऽ भुजिया कुछो बना देबै देखियौ ने।
हँ, हँ।
ओकरा बाद नहि हेतै त रोटी हँ, रोटी चाय परठा कुछो बना देबी तऽ ओ खा लेते
हमरो मम्मीके कनि गेलखिन दान अथ बाजार गेलखिन चूड़ी कनि हुनकर। घरमे लहठी सभ तऽ राखल छै, लेकिन लहठी के साइज कनि पैघ छै तऽ माँ के कनी नहि नीक लागैत छै। टा हाथमें चिपकल नीक लागै छै।
हूँ।
तऽ कहलखिन जाइ छी, कनि चूरी पहिर कऽ आबै छी, ओकर बाद अपन फेर। देखो हमरे सभके सब्जी उब्जी आनथिन ने तऽ फेर बनेबै उएह
ओहो।
ख
परबलो तऽ नहि मन करै हइ बुझलिय हमरा सभके एते
ह, अच्छा अहाँकेँ सभ ख खेतेमे होइय ने?
हँ। हैं, खेतेमे हो ह घिउड़ा परवल भिंडी सभ बुझयो तऽ अपना खेत पर निकले।
हँ, तहन तऽ बढ़िया यऽ अहाँ सभके मतलब शुद्ध खाना खाय ल मिलैया हँ।
हँ, जखन बनबेके होइय तखन टूटलक बनलक बुझलो
बाहरमे तऽ इएह सभके दिक्कत हो जाई छै ईसबगाव सभ तऽ इह सभ लए नीके लागे छै। मतलब अपन घरके खाना खाउ। जेकरा पसन्द छै, मतलब बहुत आदमी के गावमे रहनाइ ने। पसन्द छै, लेकिन।
आ बुझियौ तऽ ज्यादा आदमी बड कम लोग छै, जे गावमे पसन्द करे।
हैं, लेकिन शुद्ध खानाके टाइम आयल तऽ ओकर गावे याद आयल नहि तऽ। बाहरमे तऽ उएह खरीद कऽ सभकुछ खाउ ओते टेस्टो नहि रहैत छै।
हैं।
हो कर हा
ओर अहाँ अंजली दीदीके
आब लीचियो हमरा सभके बड्ड फड़ल आ। हँ, यै हुनका से हमरा दोस्ती छै।
अच्छा, मतलब इ स्कूलमे सङ्ग पढ़ै छलियैन कि?
हँ, क्लासमेटे हमर सभके छलखिन बुझियौ ने
अच्छा, अच्छा।
बड़ नीक छथिन, स्वभाव विचार बुझौ। तऽ मतलब नीके छथिन।
अच्छा, आब रहैत छथिन, आब तऽ दुनूके शादी भऽ गेलै तऽ दुनू अलग अलग रहैत हेबै।
हँ। तऽ उहो चैल गेलखिन बियाह शादी भए गेलै, हमहुँ चैल एलियै बुझू कभी। सऽ बात विचार भऽ जाइ है।
अच्छा। हुनको भेल हुनको भऽ गेलन दू साल शादी तऽ हुनको भऽ गेलनि
हँ, ह हमरा बाद भेलै हुनकर शादी हमर तऽ आब तीन साल भऽ गेलै ने।
अहाँकेँ तऽ बाइस मे भेल छल ने हुनकर तेइसमे भेल छनि हुनको भेलनि दिसम्बरे मे नओ द। देवेम्बेर कऽ
ओ त हँ त उएह त कहै छी कि हमर तीन साल भ गेलै ने
हूँ हूँ आ हुनकर दू साल भेलैन हँ
हँ
ह एखन त हुनको कनी दिन पहिले बर्थडे भेल छेलैन न
हँ देखने छलिए फोटो पोस्ट उस्ट केने छलखिन
हँ हँ इह एगारह तारीख के छलए एगारह जूनके
हँ फेसबुक पर लगेने छलखिन पोस्ट केने छलखिन त देख
ह हमरो तऽ होइया जूने मे ने बड्डे सात जून के हमर बड्डे रहैया
नय यइ त हमर त बियाहो भ गेलै दिसम्बरे मे हमर जन्मदिनो मनै छै दीस्म्बेरे मे
हँ हमर से मतलब सात जून के हमर बर्थडे य सात जुलाई के हमर मैरेज डे य
अ एके महीना मे ठीके है हमरो एके महीना मे पड़े है अँ
नय नय हमर एक महिना में ने रहैया एगो सात जून के रहैया बर्थडे आ सात जुलाई के रहैया ए एनिवर्सरी
अच्छा अच्छा कर अगला महिना में
हाँ आब बौउऔ सब के ओहने रहैय ग्यारह अप्रैल के एगो के बर्थडे छै ग्यारह मई के एगो के बर्थडे छै
ओहो ठीके रहे है बुझियौ त एक महीना के टाइम मिले है आदमी के अपन
आ डटो ग्यारह ग्यारह साथ साथ हाँ और सब कहिओ तहन
की कहू सब नीके छै
नीक लागल
की कहै छी
मतलब अन अहाँ सँ बात क‌ क बड़ नीक लागल हमरा
हाँ ये हमरो बड्ड नीक लागल
हाँ
एना त अहाँ के चिन्है छलियै म